हेलो, हँ। प्रिया हँ खुब नीके रहू ठीक ठाक छी ना।
हँ किछो होइ छै की उम्हर।
हँ काली दुर्गा राधेश्याम होइ छै महादेव मठ मे।
अ अ।
ओ नबाह भऽ रहल छै हँ। हँ आवाज अबैया अच्छा।
हँ बिलकुल किलर आवाज आबैए।
अच्छा हँ और खाना पीना बनि गेलै?
हँ बइन गेल छै, अखन खेलियै नई।
अच्छे नै खेलियैया कीसभ बनलैया।
दाईल, भात, चोखा, और बैगन के भुजिया।
अच्छा बैगनके भुजिआ हँ बैगनके भुजिया बढ़ियां बनै छै, एहि समय मे एइह दुआरे जे एक महीना लोक खाइ नै न छै। हँ एखन एक महीना लोक खाइ नै नऽछै, तऽ नीक लगै छै। हमहूँ बनेने छलियै बैंगन आलूके सब्जी
अच्छा
कुण्डलीके हँ कुण्डलीके भुजिया आ बैगन आलूके सब्जी
खा लेलौं अहाँ सब
नो ई नइ खेलहुँ हेँ आब खेबै दस बजेमे खाइ छियै, खाना
हँ हमहूँ खा लैतियै भूख लागल छलै, फेरो कनी मोमोज तोमोज आनि कऽ खा लेलियै तऽ, कनी अथी भ‌ गेल छै, त आब कनी देर बाद खेबै हूँ
अच्छा ओ और सब घरमे ठीक छौउ।
आऔर सब त ठीके छै।
सभ ठीके छ, हँ। और -और ई पढ़ाई लिखाई
हा ऐखन एडमिशन ने करे लिये एऐखन कनि दिक्कत छे, घरमे त आ एम कॉम मे एडमिशन ने करेली ह बकी बी कॉम त भइे गेल छे।
ओ आब गाम ताम ऐबही कि नई।
हमरा बड मोन लागल अइ आब देखियो नऽ कखनो सोचइ छिये कि एबे त किछ ने किछ भइयए जाइ छे। पिछिलो साल सोचने रहिऐ त पप्प
हा अच्छा अइ सावन के सोमवारी अबे छइ नऽ, तऽ हमरा बड्ड तोहर याद पड़ैया। हा हँ जाई रहिये सभगोटे महादेव मठ पूजा करे लै। त से बड्ड याद पड़ैऐ जहिय आ स हा साबन के सोमवारी अबेत छे त हमरा याद पइड़ जाइया। लेकिन की- की करिये बहुते दूर छी। हा बहुते दूर मे छैए। ओकर बाद अथि अबेत छेइ, सावनके सोमवारी भेले जन्माष्टमी के मेला होइ छै। ओकर बाद दुर्गा हा दुर्गा पूजा आबे छय। त ओइ मे होइत रहेत छै, जे सभ साथे मे रही।
दुर्गा पूजा तऽ, बड मुन लागल ये देखे लेल।
अँ आ एइहबेर अबिहैं कोशिश करिहे आबयके बहु
देखियो नऽ, मम्मी एइहबेर पिछले बहुत दिन पहिले से सोचने रहिये कि नऽ, जेबे भायजी और हम तऽ, सोच सोचने रहियै आब ओकरा एना भ गेलेए
अच्छा अब देखी दुर्गा महरानी ठीक क देथिन तऽ, भ जेते आबइ जबै। समय नीक भ जेतै दुर्गा महरानी के हेतनि बजेबाक त आइब जेबैं।
ओत पहिले स उछलैत रहै छै कि जेबै जेबै जैबो, टिकट बनेबै।
हां गाम मे बड्ड मोन लगै छै पूजा पाठ त होइ छै सभठाम लेकिन गाम मे बेसी मोन लगै छै।
हम नै देखलियै यै ना कहियो त हमरा मुन लागल ऐ दुआरे।
हॅं नै बड़ छोट छलहिहै दुए तीन सालके छलहीहै त गाँव मे छलहीहै।
हमरा दीदी बतबैत रहे छै तोरा हाथ पकड़ि पकड़ि कऽ लऽ जायइत। छलियौ मेला देखाबै लए कुमारि खुआबै लए।
हॅं आओर की कहै छै उम्म सभगोटा के पकड़िक ल जाइ छलैयै।
मेला देखै लए। नै नीक लगै छै धियापुता रहै छै लगमे त नीक लगै छै।
एखनो हम बाते करे छलियैये दीदी स दीदी ने बर्तन धोअइ छलखिने त हुनका फोन क देलियै हम कि दीदी देखियौ न हम न बात कर चाहै छलियैयै हमर बातै नै भ रहल अइ एखनो मम्मीयो स बात करबाक छले ओकर बाद अहाँ कहै छलिये अपन साउस से बात करबै द त हम कहलियै कि बाद मे करा देब हमरा एखन नै करेबाक अइ।
हॅं, नै हम कहलियै की जे की कहै छै बात क लै छी बेसल छलियैये त हम कहलियै जे एक बेर बात क लै छी। त हं नेटवर्क नै पकड़ैत रहै छै लेकिन पकड़ि लेलकै त कहलियै बात कऽ लै छी।
अहाँ के त एखन कनी अथी होइ छै पूजा होइ छै त आवाजो आबे छै पीछा स आर हावो ताबा चलै छै लेकिन भाभी बात करै छलखिन हैं त बिल्कुल क्लियर क्लियर आबे छलैयै।
ओ अखन आवाज नै अबै छौ?
आवाज आबैया लेकिन पीछा मे आवाज आबै छै से कहलौं हैं ऐखन होइ छै ने ओ पूजा होइ छै त एबे कर
हॅं नै त ऐखन राति छै ने त रातिक आवाज एकदम अथीवला अबैत रहै छै।
हं देखैयो लए जाइ छियै?
नै नै जाइ छिये देखै लए होइ छै बच्चा बला घर छै ना ओ काजे स फुरसत नै और तीन चार दिनस त की कहै छै ई बूंदा बूंदी पानि भऽ रहल छै हल् हल्का हल्का झीसी जेना अखनो होइ छै वैह झीसी जेना हल्का लेकिन भीज बला नहि होइ छै।
अहाँ के अथी नै होइया गर्मी नै लागोत हेतै ने उम्हर तहन त
नोइ ऐखन तीन चार दिन स एकदम मौसम नॉर्मल छै। आउ चार पाँच दिन पहिले
एत अहाँ घर मे बैसल रहबै त पूरा पसीने पसीने तरबतर आ ओ कनि बाहरो चलि गेलौं त एको एको रती हवा नै सिसकै छै।
नोइ एत पंखा बन्द कऽ कऽ रहै छियै हमसभ।
ओहो दुनू घर के पंखा पङखा चलबै छियै त सबके खाँसी सर्दी भ जाइ छै।
हॅं और इम्हर पंखा चालू रहै छै। कूलरो चालू रहत तखनो एको रत
नेैय गाँव मे बहुत नीक छेै एखन एकोरती अथी नेै छेै। मतलब गर्मी एखन बुझाइते ने छेै आब आगू जे होय। चैर पाँच दिन सँ।
हूँ बौआ के मोन ठीक नेै छेैय भाभी कहेै छेलखिन ए। कथी भऽ गेलेै ओकरा।
ओ सर्दी भऽ जाय छेै ओकरा बार- बार सर्दी भऽ जाय छै।
ओर किनका दऽ कहेै छ्लखिन एँ कि। ओ अबै छथिन हुनकर नजर लाइग जाय छेै तऽ हुनका नै कहल करियौ अंगना मे आबै दऽ। ककरो ककरो नजर नेै नीक होय छेै और बौआ के बार- बार मोन खराब भऽ जाय छै तऽ नै आबऽ देल करियौ।
नजैर लाइग जाय छे‌ै देख। कनुप छेै खेलाइत रहेै छेै बेसी आहाँ के। जतेए उमर छे ओय सँ बेसी तोरा चरफर छेै उमर से बेसी।
हूँ देखेैत रहेै छेै टूक- टूक -टूक- टूक।
हँ बड तेज छेै बड बुझेै छेै। हूँ बेसी तेज छेै।
ओकरा जे वीडियो कॉल करबेै तऽ वीडियो कॉल देखेैत रहतेै देखेैत रहतेै। तै और मधु दीदी हमरा हमेशा करेै छलखिन हेँ वीडियो कॉल तऽ अगलो बगल देखैत रहतेै। फोनो मे देखैत रहतै कहतै देखेै छियेै कि दू -दुदूटा लोग एके जगह केना भऽ सकै छै।
हँ आ मुँह एके रंग दुनू के लगैत रहेै छौ। ओकर मूँह हँ तऽ ओकरा। हँ तेै दुआरे बेसी अथी करैते रहेै छेै म
हम भेंट करबेै ने ओकरा सँ तब पहँचैन लेतेै ओ हमरा एते बात केल
हँ, हँ सही मे एखन ओकरा दीदी सबके जरूरत। छेै तऽ दीदी सब छेैहे नै।
की कहू हम भाभियो के कहेै छेलियेै कि हमरा एतेक मोन लागल बौआ के देखेै लए जब तब हम ओकरा देखबेै तब तक पैघ ने भऽ जाय ओ-
हँ कनी पेैघ तऽ भइए जेतेै।
आ जब तक भाभी इम्हर लऽ के एयथिन तब। तब तऽ और पैघ भऽ जेतेै ठेउनिया दैय छेै पैरे चलऽ लगतै।
हँ ठेहुनिया दै छै आ पेटकुनिया ठेहुनिया ई सब दै छै।
हँ बड चरफर छै ओहि दुआरे नजेैर सब दिन के लागेै हमरो सब के नजैर लगेै। तरहै छै ओकरा।
हँ हमरो सब के मोन मे भऽ जाय छै जे आइ बड- खेले- खेलाइ छै बड अथी करै छै तऽ किछ सँ किछ ओकरा भइए जाय छै। हँ हमरो सब के नजैर लाइग जाय छै। आ दोसर के तऽ बुझले छौ दोसर के तऽ हेबे करै छै।
आ काजर बीजर लगा कऽ और अथी लागैत रहै छै।
हँ भैर मुँह लेप लेै छै काजर लगा देैय छियै भैर मुँह लेप।
पूरा मेकअप कऽ लेै छै ओ अपने आप मधु दीदी कहै छथीन बिल्कुल गहरा काजल छै एकर छूटबो नेै करेै छै।
दोसरो। के मुँह मे लगा दै छै।
सब के पता जे ओकरा से भेंट क के आयल हेतै जेते ने त एकरा सबके पता चलि जेतै ई बौआ भेंट कऽ के एलैये, मुँह मे काजल लगा क सबूत छोड़ि दै छै।
हां। हमरो लगा दै छै माइयो के लगा दै छै सभके लगा दै छै। छोटे सँ छै बेसी कनि अथि।
ओ भाईजी करैत रहै छथिन विडियो काल नै।
हँ करैत रहै छै वीडियो हँ आब नीक नै लगै छै ओ ओकरा।
हुं कहै छलखिन हें कि बजबाबैत आबे छथिन उमहर।
हँ कखन आब ल कऽ चैल जेतै से होइत रहैत छै। किनब छै कनि चर थर बेसी ओहि दुआरे होइ छै आब केना रखबै केना नै रखबै।
उमहर जेथिन सच मे उमहर जेथिन तऽ कते परेशान करथिन। ते बौआ केना करथिन ओ घर के काज।
तीन आदमी छियै तखन रहै छै तीनू आदमी परेशान भेल। एतय छत पर तऽ शिमला के हवा आबि रहल छै।
और हमरा एतऽ गर्मी लागि रहल अछि एतेक।
ह एतय देखे छियै शिमला हवा ठंडा ठंडा हवा आबि रहल छै। बात छै गाँव मे छियै, गाँव मे ई भऽ जाइ छै दू चारि दिन गरमी रहल तऽ चारि दिन अथि रहल हवा रहल पानि रहल गाँव मे जे लगातार गरमी नै पड़ै छै।
एतऽ बारिश हेबो करै छै ने तऽ पूरा अथि भऽ जाइ छै ऊ अथि छाड़ि दै छै पूरा उमस भऽ जाइ छै लेकिन ठंडा मौसम नै रहै छै।
नै नै एत एतऽ रहै छै ठण्डा मौसम कनिके अथि हेतय त ठण्डा मौसम। सएह सभ आब ओ छथुन इसकुले पर छथुन।
आबैत छथिन।
हँ आबै छथिन काल्हि छै बाबा पूजा
हुं।
ओहि बेर छलियै हे ने गाँव मे तऽ बाबा पूजा भेल रहै, हँ से छै काल्हिखन बाबा हँ हँ बाबा पूजा छै काल्हि खन बाबा पूजा मे एथिन हँ
अच्छा
हँ कोनो पाबनि पाबनि हँ काल्हि मतलब कोनो पाबनि ताबनि होइ छै ने तखन आबै छथिन हँ
कोनो नहु उमहर रहथिन तऽ आब एनाय जेनाइ मुश्किल भऽ जाय छै ने रोज रोज
हँ हँ साइकिलसे जायमे अबयमे भऽ जाइत छै दिक्कत
कोनो बात नहि छै जखन काज होइ छै तखन तऽ आबिए जाइ छथिन ना
हँ हँ से तऽ पाबनि ताबनि होइ छै तऽ अपन आबि जाइ छथिन
हुनका मोन केना करैत हेतैन इम्हार आबि कऽ वापिस जायके ओ
हँ नइ जाइ छै तऽ ग जाय लगै छथिन तऽ बौआ गरदइने ने छोड़ैत रहै छैन। गरदिन पकड़ि लय छै। छ हँ किनादिन कि हम झिकै छियै चाचू झिकै छै। सभ जिकैय छै किन्नो किन्नो नहि उतरैत रहै छै हुनका कोरास।
लगाव भ गेल छै ने ओकरा एतेक चिन्ह लगले या।
हँ बाबा बाबा करैत रहै छै।
आर कहे छलखिन ने कि एको रति छोड़ैत नहि रहे छै माँ के नहि छोड़ैत रहे छै।
हँ हँऽ।